हेलो की सखी क हाल चाल छै तऽ
सब बढ़िआँ छै सखी तू बताबह का हालचाल छै
हमरो भी सभ ठीक छै
हू आओर स सखी त्योहार इलाकामे कहाँ कहाँ घुमैके स्थान रहै छै
हमार इलाकामे तो खूब सारा ढेर सारा घूमेै के स्थान रहल छै सखी यहाँ घूमे ले तब पूरा पूरा दिन लग जाइ छै एक जगह जाइ छै तऽ पूरा दिन बित जाइ छै एके जगह घूमेमे तऽ हमर इलाका घूमे ले आदमी के ढेर समय चाही कम से कम दस पन्द्रह दिन के समय निकाल के कोइ आबे छै तब ठीक से ढंग से पूरा हमर शहर घूम के जे आबे छै औतय त दूध पी के घुमैत बना छै
ओ
बड़ा बड़ा मॉल छै मौले घूमने मे पूरा दिन लग जाइ छै
हू
म्यूजियम छै म्यूजियम मे बी सब रहल छै पर साइंस सिटी अच्छा खूब जगह अच्छा घूम घूम केह खूब मन भी लगै छै बड़ी बढ़िया बढ़िया नीक जगह छै एकदम मस्त मन लगै छै तू बताब तोहर स्थान देने कोन कोन जगह छै
हमरो स्थान मे बहुत बहुत सारा धार्मिक स्थल छै बहिन बहुत सारा पहिला सभसँ जादा प्रसिद्ध जे रहै छै मन्दिर ओ विष्णुपद रहै छै वहाँ केन मान्यता मान्यता बहुते रहै छै देश विदेश सब जन आबै छै अपना पूर्वज लोकके पिण्ड प्रदान करै छै सीता कुण्ड सीत कुण्ड के भी बहुते कहानी रहे छै कि सीता माता दशरथ जी के यहाँ पिंड प्रदान करल रहे छै से से ई जगह बहुत ही पवित्र स्थान कहलावे
हँ
आ ढेर मान्यता है
ह बोध गया तो खाली विदेशी लोग से भरल रहे खाली यहाँ विदेशी लोग के एकदम भीड़ रहै छै एइसन अइसन बहुत एते से मंदिर रहै छै एगो और देवी स्थान रहै छै मंगला गौरी ओ तो शक्त पीठ रहै छै बहुते जगह रहै छै बहिन यहाँ पे भी आबे के बाद दस दिन पन्द्रह दिन इन्सान जब समय देबे छै तब जाके पूरा इलाका के मंदिर डेम सब मॉल वगैरह सब घूमे छै ह नीक तरीके से हँ बहिन
यहाँ देखल जाय तऽ खूब धार्मिक स्थल रह छै खूब प्राचीन पुराना पुराना मन्दिर छै जकर खूब मानए छै तनी एने शीतला मन्दिर छै पटन देवी मन्दिर छै ब ढेर ढेर भिड़ रहल छै बारहो मास भिड़ रहल छै कितना पुजारी यात्रा भक्त सब पूजा करय आयल छै दशहरा में तो यहाँ की ब तैयो बहिन एकदम एदना लइन लग छै रोड तक लाइन चल जाय छै
अरे बहिन तू ई बात करत रहे छै मंगला गारी मे तो सब कहैत रहे छै कि दू बजे तीन बजे भोरे मे लाइन लग
जेे नहि ओ भी ह ठीक ढेर सवेरे उठे सब पूे पूे र तक पूजा रहल छै हो रहल छै उस टाइम मे उस समय मे पटो न बन्द होवल छै देवी माता केी तब हो एतना एतना भीड़ रहल छै
आ दशहरा में तऽ यहा बहुते जगह मूर्ति बैठे छै अलग अलग तरह के कारीगर लोग बाहर से आबे छै आर अलग अलग प्रकार के पंडाल बनावे छै जैसे कि पिछले साल के मेला में यहाँ पे राम मदिर बनल रहे छै एक
यहाँ अभी के बनल रहल छै राम मंदिर केदारनाथ बनल रह छै वैष्णो देवी माता के गुफा बनल रहल छै ढेर सुंदर लगे छै देख देखे मे खूब नीक लगल छै तऽ घूमे बहुत घम छै
बहिन एतना भीड़े रहै छै
चलते चलते एक त इतना दूर रह छै कि एकदम चलत चलत तऽ पैर एकदम दुखा जाय छै घूमे मे तऽ बड़ी ह अच्छा नीक लगै छै लेकिन थकावट ढेर हो जाइ छै
हँ ओ तो बात तू सही कहत है बहिन
ह
आओर बताबह बहीन बहीन लोककेँ आओर सभ बहिीन लोककेँ कैसन हाल चाल छै सब के बाल बुतरु लोग कैसन रहल छै
म बाल बुतरू तऽ ककरो नहि छै हमर बहीनसभ अभी तऽ पढ़िए रहल छै एकगो के बियाह कर देल छै एहि दू महना पहिले ओकर बिवाह हो गेल छै ओू भी घुमना हर परिवार मे बीजी रहै छै
ओ वयस्त रहै छै ने बहीन
वयस्त रहै छै अपन परिवार हो जाइ छै से बियाह के बाद इतना बात नहि हो पाय पाइ छै शाम मे वीडियो कॉल करले छै हमर बड़की बहिन जेकर शादी होइ छै तऽ दिखा रहली छै कि आज हम साड़ी तनी बड़ी बढ़आ से ओकर ननद पहिनैले छै से दम्प त्यार वैयार हो के सुन्दर बड़ी नीक लग रहल छै आरो एगो आउर बहिन छै तो एकर तो आज एक परीक्षा रहल छै
ओ
शिक्षकवला परीक्षा रहल छै तऽ ओ देख क अयले छथि तऽ थकि गेल छै ढेर धूपमें बड़ी नीक मे दिक्कत तऽ
ओ तऽ ठीकीक ह तऽ बहिीन आज हमरो बहिन वीडियो कॉल करै छै शाममे से आज ओकर बुतरूके मुण्डन रहै छै
अच्छा तऽ मे कहाँ से मिर करवल रह अच्छा ओना स्थान देनेडन
बात ई रहे छै बहिन ने कि ओकर की मन्नत न रहे छै से पंडित जी से देख हँ गैर
कही भी त स्थान पे हँ
हँ पहले तो कहत रहै छै कि छठ मे मुड़बै छै हँ गर्म हँ गर्मी के चलते बच्चा बड़ी परेशान काम रहै छै बोले छै बड़ी गर्मी लगे छै छै फोड़ा फोनसी था मे हो जाइ छै से हमर जी जीजाजी कहत रहन कि बाल मुड़ा देल रहै से
तऽ तऽ ठीक ह करै ले छै
हमर हमर बहिन के बुतरू बहुते नटखट रहे छै बोलै छै मौसी हमरााके
भालो लागे छै
हँ बड़ी टुपुर टुपुर बोलै छै बोलै छै मौसी हमराके कम्प्यूटर ऑर्डर कर दै छै हमरा कम्प्यूटर ट्रेवलेजवार
च लयतै बचब ने
हँ अपन पापा के देखे छै ने कम्प्यूटर पे काम करैत रहे से बोले छै मौसी हमरो के लिवा दिये ह बहुते टुप
अ ओह खिल आगो आब छै कम्प्यूटर तऽ ओ सब सब बड़ी खेले छै खुशी से एकदम ओहि दिल चेल रहल छै
अ हाँ तऽ अभी कुछ दिन पहले ही बोलल रहे छै कि मौसी हमरा के बैग लेवा देवल रहै छै से हम ओ कुत्ता डिजाइन वला क क कुर्ताा के डिजाइन वाला बैग ऑर्डर कर दियल रहै छै मीशो से
हँ तऽ ढेर नीक रहल छ तऽ
और बहिन बता बऽ कार्या के कार्य कैसे चल रहे छै कैसन रहै छै
कार्या काज तऽ बड़ी नीक छै एकदम घर बैठल बैठल दू पैसा आदमी कमा रहल छै ढेर आसान छै जब समय मिले तब बैठके आज कल रहल छै
हँ बहिन ई तो एकदम तू सही बात कहल रहे छै बहुते काम काजी महिला लोग के बहुत सहयोग मिले
हरही सुरही छै
हँ बाल बुतरु के सम्भालते हुए अपन काम दू पैसा और जे पढ़े वालन बुतरु रहै छै सेहो दू पैसा कमााय छै हँ पढ़ाई लिखाई करे मे मदद मिल जाइ छै
ई एतअ बड़ी जरूरी छै आजके समयमे पैसा कमाइ ले कार्या ऐप बड़ी हमर मदद करल
आजकल तऽ महगा गाई भी केतना बरहै छै बहिन बिना पैसा के कोइ काजे ना होइ छै
हूँ आओर बहिन खाना पीना हो जाइ छै तोहर
एतना सवेरे हमर घर मे कोई खाना नइ खायल जाय छै
ओ
तनी देरे से खायल रहल छै
ओ
तोरा दूनु के खाना हो गेल रहल छै
न बहिन बोलली बोल बतेलियै न कि आज हमर एगो भाय आबै छै से समोसा आर हँ तऽ पेट भरल रहे छै आओर शामे मे भात दाल कोहराके स सब्जी अ भारवाक करे भरबा परवल खायल रहे छै से पेट ऐसे ही भरल लगे छै ह ह ठीक है बहिन तनि हमरा के किछ काम आबै छै से हम थोड़ा भैया तहिये से
ठीक है बहिन फर कल कर ठीक बा नमस्ते नमस्ते
ह्म